ह
हेलो
हँ की कह छै
हेलो हेलो
हँ की सब होइ छै
हँ ठीक छै अपन कहियौ
ठीके छै केहन छै गर्मी
गर्मियो छै मेगो ढण्डन करै छै
बेग ध कर ए नहि एना ब गर्मी छै हव नहि भै य
हल्का हवा छै
एना हमरा सबके हवानी अछि
ओ
हमरा सबके बड गर्मी अछि
नहि एना तऽ छै हल्का हवा आ मेंगो डण्डन करै छै कखनहु फेर खूब बरसतै आ तखन फेर ठण्डा कऽ दैत छियै
लाइट अछि
हँ लाइन आछी एखन
कतऽ छललौ ऐते दिन सँ कल नहि करै छल
कतय रहब एखन लोकसभ आयल छलै गर्मी छुट्टी छलै ने
हँ
लोक सब आयल से जेह वस्त छलौ हेँ
दर न केने छल
ओर अहाँके भऽ गेलै कलतदासँ पूुरल
हँ भव नहि कर द त
ह तै ओर बाँकी छै की भऽ गेलै
एहिइ सालक भ गेलै अगिला साल छ आ
हमब अगिला साल छियै तऽ अगिला साल अरियान पात कऽ कऽ रखियौ
हँ अच्छा छै बात
ओर आइ तऽ व्रत छलए ने
हँ एहिरतखने पूजा पाठ भेल
ओ खेलहुँ पिलहुँ
हँ खेलहुँ
पट खा लौ कि नहि
खेलहुँं पातरि देने रहियै वएह पास प्रसाद छल से खेलहुँ आब खेनाइ बनायब
ओ एखन तऽ खेनाइ नहि बनलै हे
ह बन्द आ बन्दै
ह कीस बोलतै
बनतै रोटी बनतै घेरा कखन तऽ घेरा झुगनी स
हँ सेहो आब कहाँ नीक लगै छै खाइ तऽ छै
निक आ महगो भऽ गेलै ह हँ महगो भऽ गेले हे
कतऽ आठ टाक घेरा भऽ गेल पैंतीस टके छलै हे हँ पंस ती टके हमरो सबके आयल छल तऽ नहि लेलहुँ तीस टके गेराकी खायब त नहि लेलहुँ
हमरो आ ह परसेटेजके आयल हँ एखन अन अन्त परोड़ तरोड़ नीके ने लगै छै
नहि
कटहर अपने कटहर किनिके खिया खा
हँ आर पाकल खेलहुँ हेँ
खूब खेलँ पकल बटबो केलहुँ खेबो केलहुँ आँठियो एखन दू किलो करीब राखले आँठी के खाइ छै बेचना नहि करब
की किए बेचतै लोक अपना रहै छै लोक खयेलक बँटलक
ह
से तऽ छैहे
अहाँके आम ताम सुझि गेल
हँ आब खतम भेल आब कीन कऽ खाइत छी
गेलथि कऽ पपहुन सब
हँ पाहुनसभ गेलथि काल्हिखन तऽ या फेर काल्हिसँ एक्टिव कनि भेलहुँ हेँ की करतै लोक घरमे लोक रहै छै तऽ नहि ने होइत छै किछो कयल
ब हो छै
सभचीज देखऽ पड़ैत छै
अपन धन्धा चलैया
नहि अखन ने कहाँ किछो चलैया अखन अपने मे लागल छीयै घरे खाली एड़ियन करमे
हँ ह ने कुम कुमरोर बैल गेल सबटा
नहि एकटा रहि गेलै आब नहिए बनतै आब जे हेतै सटतै गलतै जे हेतै
मरब्बे बना लियए
ओहोमे फेर फेर चीनी लगैत छैै ओतेक ने कतयसँ चीन्नी ओतेक अ लगबै
नै मरबा बनाउ तऽ हमहीँ लऽ लेब
त चीनी नहि ने छै से कनि भऽ जाइत छै ओहिमे नहि किछ त पाँच किलो कुम्हर छै तऽ पाँच किलो चीनी लगतै
लगबे करतै पाँच किलो सए कमकेऽ बेसीए लगतै
तैँ ने बेसिए लगतै कतयसँ ओतेक एखन एतेक महँगाइ भऽ गेलैए छैह ओते त बाद अपन लगब परे छै कोनो चीजमे नहि
हँ से तऽ कने लगेबै तखने ने खेबै
ओर कहियौ आर अहाँके कीत होइत रहै छै
की हेते हमू सब त किछ ने धंधा बन्धा के खेलते रह सु खेनाइ बनाउ आ खाउ आ गप्प दियो सए कहैत छै एखे काजो करतै तऽ कनि घुमि फिरउ सेहो आब खतम भऽ गेलै
प
पंडीजी एला साँझे कनी मन खराब छनि पंडीजी ह त अहाँके धिया पुता की करैया पढ़ाइ करैयए धियापुता पढ़ाइ करैये कि भ गेलै पढ़ाइ खतम
पूजा क कजी आय आँ
पंडीजी साँझे आबि गेलला कनि साँझे आबि गेला कनी मोन खराब छले ने ताहि दुआरे
की भेल
ई ह कनि गर्मी छै से गर्मी बेसी मन सब भऽ जाइ छै गरमी गरमी गरमी आ कनि बेसिए अय ने हमरा सबके गर्मी छै आँ भगवान आ पच्चीस तारख सुतता
आब भगवान सुतबो करताह
हँ पच्चीस के पच्चीस तारीख के
हँ हँ
हरवासल करै छी कि नहि हरवासल लगैया
पूजा पाठ सेहो लोक घरे घरे करबैए
भऽ गेलै, हमहूँ करौने छलहुँ पूजापाठ।
भेलैए हमरा
अहाँके आवाज कटैत छल, हम कहलहुँ।
आओरो करब
आब ने आब नहि कर आब भ गेलै आब केलहुँ
आ नहि हमरा ओतऽ ओहि दिन हले पूजा होइ छनि भगवान जे करवट लै छथिन से होइ छै बड़का मेला तेला लगै छै
हँ तऽ ओहिमे एक अँठियो हरवाँसर लागत।
हँ तऽ उएहमे लगैत छै लेकिन अपना नहि मोन होइए किआकि नहि सकब जे बादमे छोड़ब तस न पेने गोर लागले छनि भगवान के
नहि एक
दोसर जे नीक की बेजायए लोक देखैत थोड़े ने छै अपन करैत छै
से तऽ छै यौ भगवान के कोइ देखल आइ तऽ भगवान के कोइ देखलकै हँ
अपन जे मोन मानै से काज करी
हँ एकासी दिन छलै हेबे करत भरि दिन व्रत कऽ ले भऽ गेलै
से त छै
भगवान जखन देखथिन तखन ने भगवान तऽ ओ मनुखेमे भगवान छै
से तऽ छै, भगवान सबठाम छथि, तखन लोक ओतेक एक्के हक्कास-प्यासल भऽ कऽ कोनो काज करय। जे लोकके मोन करैत छै से लोक कयलक नहि मोन कयलक करैत छै तऽ नहि करैत छै
हँ अपन मन मानयके गतै जकरा मन नहि मानै छै तऽ होइते छै
सएह छैहे।
आ ग बरी
कए कहै छै घरे घरे एखन भगवान के पूजा भऽ रहल छै भगवान सुत रहते
हम ते रवि दिन हमहहुँ केने छलहुँ ने
अच्छा
हमरो लोक तऽ आए छल, एक दिन केने रहौ।
ओ बढ़िआँ भेल तखन तऽ भोजो भात कयने रहौ भोजो भात कयने रहौ
आँ हँ नहि, भोज अपने लोकसभ घरमे छलहुँ। अपने जे गोटा छलहुँ, खेलहुँ।
आ
आकार गल रए पान प्रसाद भ गेलै
ओर की तब तऽ छैहे
अहाँके बुढ़ी माता ठीक छथि
ठीक छथि उएह मरै छथि जेबै छथि हुकुर हुकुर करै छथि सएह छै तखन तऽ इएह बात जखन जे भगवानके जकरा जे करबाकै छै सएह होइ छैै
हँ से तऽ हेते छै
तऽ छैहे छै ने लोक कहैया बेटा बेटा बेटा जखन काज नहिऽ दैत छैऽ की करतै
हँ
बहुत बूढ़के सएह छै ने आब सएह सभ भऽ जाइत छै कतेक वृद्धाश्रम जाइत छै
बेटियो आयल छलखिन सुनलहुँ बेटियो आयल
हँ आयल छलखिन तऽ बेटी कते दिन
ओतहु आयल छलखिन
हँ सभ आब तै ने लोक हाय हाय करैए सभ लए लेकिन जेकरा जेकरा हाथ जेकरा लेबाक रही सह होइ हँ चछा अच्छ हममे ठीक छथि
हँ आ अपन हाथ पैर कोना कऽ किछु कऽ लै छै भऽ गेलै आओर की करबै
हँ तखन तऽ सब आयल छलनि तऽ मोन लगै छलनि सबटा छलै न लगमे आब सब गेलन तऽ ओएह कनि शोक भऽ गेलन हँ
सोचे धियापुता रहै छै तऽनि मोन लगै छै अनमना भेलै एकटा
हँ से तऽ छैहे
कते दिन बैसतै कते दिनमे बैसतै लोक सेहो छै ने
सएह छै ने लोक कतय बैसतै गाम घरमे गाम घरमे बैसतै तऽ लोक खेतै कथी
क छै
सएह भऽ गेलैए लोक बाहर भीतर आ दोसर गाम मे लोक के नीको ने ने लगै छै
नै बाहर बाड़ीके गाममे नहि नीक लगैत छै
हँ तऽ की करतै, लोक रोजगार बाहरमे छै तऽ बाहर जेसँ भगैत छै।
हँ एहन हमही सब छी जे बाहर छोड़िकऽ गाममे आबि गेलहुँ
नै तऽ आब तऽ एक बैच पर एलहुँ, तऽ नहि कोनो छै। आ जेकरा बच्चा बुची छोट छै पढ़ कऽ ओसभ की करतै गाम मे बैस कऽ
आ
से जे बाहर रहि गेलै हमसब बैसरे छी गाममे
हँ जे बाहर रह बाहरे रहै छै सएब छै
केना बचतै
हँ
से तऽ छैहे आखन गामोमे बहुत बहुत चीज भ भऽ गेलै ह ह लेकिन गाम मे नीको ने लगै छै पान मे के रहऽ च आएह शहर एकटा कुल्ली मे लोकाप कभने होइए
हँ गाम मे एते फैलय छै तमे नै नीक लगै छैग बन्द जेलमे जेना जेलमे बन्द रहौ से नीक लगै छै
अच्छ अहूँ जाउ खेना पेना बनाउ ग नीकसँ दालि भात चारिटा तरकारी
हँ
तरुआ तीज लेब
हँ, बऽ बऽ ब्रथ नऽ तर।
हमरा बड्ड नीक लागल गप, पहिने नीक लगैत रहै छै करैमे।
ज अहिना करैत रह